पो
हरे माधव!
हरे माधव! हरे माधव!
ठीक हो, बढ़िया,
बढ़िया, तव्हां ठीकु आयो?
हा किथां ता ॻाल्हायो तां? किथां ता ॻाल्हायो पिया? अच्छा जबलपुर मां।
हा।
असां नाश्तो।
नाश्तो ता ठाहिव अना।
हूं।
ॿियो छा ॿियो ॿुधायो।
तां छा था कयो?
कुछ न बस हाणे ई उथया हुआसीं।
अच्छा एॾी लेट?
हा देर सां।
अ लेट उथंदा आहियो?
हा लेट उठ़दा आहियूं। ॿियो ता़जे घर में घणा माण्हू आहिन?
असां हा असां अठ भाती आहियूं।
अठ भाती आहियो घणा ॿार तव?
हिक ई आ गुड्डी।
अच्छा और तांजा पेका किथे थव?
असांजा कटनीअ में।
अच्छा, कटनीअ मुंहिंजा नानाणा रहंदा आहिन।
अच्छा काथे?
टैंप में।
कैंप में असां बि हॉस्पिटल आहियूं।
अच्छा।
नाम दान वरतल हूंदव न?
हा हा चांहि गुॾीअ लाइ कंदमि न।
ॿियो ॿुधायो।
सब बढ़िया तां छा कंदा आहियो?
मां कॉलेज पढ़ंदी आहियां अना।
हा।
ॿियो केर तव घर में?
घर में चार जणा आयूं। मम्मी पापा भाऊ मां।
नंढी नंढी तव बढ़िया।
हा नंढी आहे आहेज वॾा सभ आहिन, पर सभिन जो घर अलॻ अलॻ आ।
हा अॼकल्ह हर कोई सेप्रेट थो थी वञे।
चार भाउर आहिन पाण में।
अच्छा चाचा चाचियूं?
चार भाउर आहिन। चार मामा आहिन।
अच्छा।
हा।
हा हाणे थी वञे माण्हू सुठे सां त थी थो सघे हर कोई पंहिंजी फैमिली पाले तो न।
हा ॾाॾो ॾाढी होया त हो हाणे कानन हाणे।
ॿई इंदा न।
चाचा चाची हूंदव न।
हा चाचा चाची।
हु।
चाचा चाची आहिन न।
सभु उते ई रहंदा आहियो?
हा पासे पासे में घर आह सभिनि जो।
सेपरेट थी विया हूंदा न।
हा बसि ॿ ॼणा गॾु रहंदा आहिन, ऐं असां ॿ ॼणा अलॻि रहंदा आहिन।
हु।
असां हाली गॾु ई आहियूं।
हा जॉइंन फैमिली सुठी लॻंदी आह न।
हा कोई किथे वञे थो त कमु त अचे थो न, ऐं अकेलो माण्हू कॾे निक करी बि न सघे न ज़्यादा ॾींहं रही बि न सघे किथे।
ईअ इ जोइंट फेमिली खपंदी आह वणंदी आह की सभु गॾ हूंदा आहिनि बढ़िया कि किथे बि घुमण हली वञ जीअं मुंहिंजे नानाणनि में सभु जॉइंट फैमिली आह त मज़ो ईंदो आह हुते वञ त।
हा
हु।
असां बि भईया भाभी आहिन, मुंहिंजा ॾेर ॾेराणी आहिन, हुनजा ॿ छोकिरा आहिन। ऐं असां आयू असां ट्रे भाउ, हे मां और गुॾी आह। ऐं सुठो लॻन्दो आह। कॾिहमल मां वे जीअं मां वियम कटनी त भाभी करे पई हाणे भाभी अॼु जीअं वई आह सेवा ते ब्यावरा वई आ मां आहियां त कयां थी त घर जी टेंशन कोन आहे न पोयां।
हा
जो त आहे न जॉइंट फैमिली में मज़ो आहे।
हा अॼु गुरु पूर्णिमा ते वेंदव।
गुरु पूर्णिमा ते न, हाणे थी आई आहियां न कटनी मां।
अच्छा कल वया आव।
न, न मां गर्मियुनि में वई हुयमि न पंद्रहं वीह ॾींहं रही आयमि न।
अच्छा। असां त हाणे वेंदा ई न आहियूं कटनीअ हेॾो बि जॾहिं दर्शन ते करणु वेंदा आहियूं।
असां छो हिन वरसी वरसी ते वेंदा हूंदा न सतगुरु पर्व ते।
हा वर्सी सदगुरू पर भाग वाग वठंदा आहियूं न।
हा मां बि इ वेंदी आहियां वर्सीअ ते ॿ ॾींहं वेंदी आहियां। सतगुरू पर्व ते ॿ ॾींहं थी आन बाक़ी हाणे गर्मियुनि में माण्हू वञे थो पंद्रहं ॾींहं।
तव्हांजो बि कोई रहंदो हूंदो न जबलपुर में।
जबलपुर में भेण आहे।
अच्छा।
ह आह।
अच्छा गुआरी खा।
हा।
ठीक आ न हुते बि सुठो एरिओ आ गुआरी घाट में।
हा और हिक निरांण ए हिते घंटा घर जे हिते
अच्छा।
ह हा। दीदी मतलब कान्हे, गुज़ारे विया इनि ॿार अथसि, ॿ, ॿ धीअर तसि। ठीकु हुई वेचारी, मतलब पंतालीहें साले में गुज़ारीे वई।
अच्छा ॿियो, तहां जी धी छा कंदी तव?
उहा बि पढ़ाई, सेकेंड ईयर में आ।
अच्छा सेकें में
हा।
कित्थे पढ़ंदी आ?
ॿाहिरि पणंदी आ।
हम्म
जयपुर ॾे।
हम्म, ॿाहिरि पो सभु थी वेंदो आ हैंडिल
हा, धीरे- धीरे मान पहिरों थोड़ो अटपट -टो लॻदो आ हांणे साल खन थियो तसि त हाणे हिरी वई आ।
हम्म, सही आ न ॿियो ॿुधायो?
सभु ॿार अॼुकल्ह ॿहिरि ई न
हम्म सही आ न, दरबार वरबार वेंदा आहियो?
हा, दरबार वेंदा आहियु न
हम्म, तव्हां कित्थे रहंदा आहियो?
असां दमोह में।
हम्म, दमोह में मुंहिंजी भेण बि रहंदी आ।
दमोह में भेंण, केर?
आहे कांची।
अच्छा, हा सुञांणांसि न मां।
हा- हा- हा, सरीता सरी
हा -हा, ईंदी आ न सत्संग ते।
क्या हुआ?
त हो सत्संग ते ईंदी आ न।
हा ईंदी आ न, कटनीअ बि ईंदी आ
हम्म
हम्म, ॿियो सभु ठीकु आ?
बढ़िया- बढ़िया, नाश्तो केॾी मल ठहंदो तव?
नाश्तो, मम्मी ठाहे ती पई।
अच्छा, पापा वेंदा हुंदव न?
हा, पापा खे बेकरीअ जी शॉप तसि न
छाजी तसि?
बेकरीअ जी।
बेकरीअ जो, बेकरी आइटम।
बेकरी आइटम।
बढ़िया आहे। पो त केक वेक त उतां ई घुराईंदा हूंदव।
हा, हा हुतां ई ईंदा आहिन सभ।
हन
हा
सभ मिली वेंदो आ बेकरी आइटम न, असांखे त पाण खे ठाहिणो पवंदो आ वरी।
न असां बी घर में ठाहींदा आहियूं। बज़ारी घट वणंदो आ।
हा उहो त आहे। बज़ारी में वरी अंडा वंडा विझनता। हा, न बज़ारी में वरी अंडो वंडो मिलाइन ता न, केकन में तोशन में। ऐं इनमें बी आहे। त असां त घर जो ई केक खाईंदा आहियूं ज्यादा।
असां बी घर में ई पचाईंदा आहियूं। केंजो बी जन्मदिन थींदो आ त।
हा असांजा बी साल में ॿ ट्रे पची वेंदा आहिन। केंजो जन्मदिन केंजी सालगिरह।
हा, घर जो सही हूंदो आ न।
हा सुठो बी लॻंदो आ। वणंदो आ, अऊं कड़िक जे अटे जो ठाहींदा आहियूं, असां मैदो जो न ठाहींदा आहियूं।
असां बिस्कुट जो बी ठाहींदा आहियूं, मैदे जो बी ठाहींदा आयूं अऊं सूजी जो बी ठाहींदा आहियूं।
न मैदे जो चवनता न सही न आहे, त वरी असीं मैदो खाइण त असां कणिक जो ई ठाहींदा आहियूं। थोड़ी सी सूजी बी विझंदा आहियूं चमचो खन।
अच्छा, कड़क जो बी तो ठहे, हिक दफ़ो ठा तो हुयोसी। कणिक जो वणे न पियो।
न ॾाढो मस्त ठहंदो तई बढ़िया, मां त मूंखे हूअ ॿे केक वणंदा ई न आहिन। कणिक जे कट्टे जो ठाहींदी आयां त उहो खाईंदी आहियां।
हूम, हिक बार मुंजे चाचा जी धीउ ठाहे ॾई वई त वणे ई न पियो।
असांजे मर्दन खे वरी इहो ई वणंदो आ घर जो।
सई आ न। ॿियो सभ बढ़िया?
मूंखे न चई वियो आ।
हूम
ॿियो सभ बढ़िया?
हा, हा नाश्तो छा ता ठाहियो? कॉलेज त खुलियल आहिनन, पर वेंदी न आहियां, बस पेपरन जे टाइम में।
अच्छा! मतलबु कॾीं-कॾीं वेंदा हूंदव न ईअं ई।
हा, फाइनल ईयर आ न बस।
अच्छा! फाइनल में?
हा, फाईनल ईयर आ।
मुंजी गुॾी हुन में आ, सेकेंड में हाणे वई।
अच्छा! मुंजो फाइनल, आख़री बचो आ।
हम्मम
असांजो रिज़ल्ट बी अची वियो, बी कॉम
बीकोम
हा बी कॉम कंदी आयां।
मां बी, कॉम ई अधितर खणंदा एन, असां बि बी, कॉम ई खयों हो जॾहिं असां कयोसीं।
हा, तां तां तहां कयो तव ग्रेजुएशन?
न मां फस्ट ईयर कयो हुयो।
अच्छा!
वरी न कयो, भेण जी शादी थी वई त बस पो पापा चईं बस कर, त वरी न पढ़यासे। ॿ साल अञा पढ़ां हां त थी वञे हां।
हा, सही आ न, ॿ साल हिक साल वेस्ट वयो न।
भॼी वेंदी हा, ॿ साल कयां हां त थी वञे हां न।
हा, ॿ साल थी वञनहां।
छा, ठाईंदव नाश्ते ते?
नाश्ते में हाणे ॾिसूं छा ता ठायूं। हाणे त फ़िलहाल चांय ता पीयूं।
हा, ॾाढी लेट ता पीयो। असांजी छयें बजे, चांती हा हा उहोई आ न, हर केंजो अलॻ आ न, घर जो सिस्टम।
वॾा सभ जल्दी उथी वेंदा एन।
मुंजी गुॾी वरी हाणे उथी आ, हाणे हुन खे मतलब ॾयांस।
हूं, छो जयपुर मां आई तव छा?
छुट्टी हस न ॾेढ महिनो।
हूं
हाणे वेंदी पंद्रा जो।
अच्छा
हाणे उते वेचारा जल्दी उथंदा एन, त हाणे हा
अकेले अप डाउन थी वेंदो?
अकेले ई ईंदी आ, ज्यादा न ईंदी आ हाणे छुट् अप्रेल में आई, और दीवाली ते ईंदी बस।
त ऐसी-वेसी में ईंदी हूंदी त हुन में भउ न हूंदो?
न ऐसी में कराए छॾींदायूंस, हितां चाढ़े ईंदायूंस, सुम पवंदी आ रात जो, रात जो गाॾी आ।
हा, दा दामू मां त पासे में पवंदो हूंदो न जयपुर?
सुबूह जो पहुची वेंदी आ, अठें बजे।
हूं ठीक आ न, हुतां पासे में पवंदो हुंदो? असांजे जबलपुर मां परते पवंदो।
हूं, हा जबलपुर मां न जबलपुर मां ई त लंघंदा नी, गयोदे हा जबलपुर मां थोड़ो सो परते पेंदो।
हा, जबलपुर मां, दामू त लॻी वेंदो न, चार पंज किलाक चार पंज किलाक।
हा, ॿ किलाक।
न, ॿ किलाक न, ॿ किलाक में त कटनी पहुचाईंदीआ, ॾेढ़ ॿ किलाक में।
अच्छा, ज जबलपुर खां कटनीं, हा पो वरी हेॾे, त ट्रे घंटा कन लॻी वेंदा हूंदा। जबलपुर मां मतलब साढ़े अठें हलंदी आ न, विहार गयोदय।
हा हिक ॿी आ संपर्क क्रांति बि वेंदी आ, न हूअ न वेंदी हूंदी।
इक मां बुधी त साढे अठे जबरपुर मां हलंदी आ। हिते समुझी इंदी आ यारहें खन साढी यारहें जम्मूअ में। ॿ टे कलाक थी वियस न हा। हूं।
सही आ न सेल्फ डिपेंडेंट थियण ॾाढो ज़रूरी आ।
ज़रूरी आ। ईअं गोड़ लहंदो न पहिरों ब थींदो। असांखे पहिरों ब थींदो अचे भई घुमी हर हर कोन छॾण वेंदासी।
हा इहो बि आ। साम्हूं वारो माण्हू परेशान थी वेंदो आ।
पर असां बसि पहिरियों दफ़ो ई वियासीं जॾहिं वई छॾे आयासीं पाणे ई आई वई आ।
हा असां बि हाणे कटनी ताणी अकेले हली वेंदा आहियूं। जॾीं खां सेवा में जुड़िया आहियूं।
हा कटनी तो हाणे पासे